बढ़िया। जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल जय झूलेलाल। छा पिया कयो? मज़े में मज़े में बिल्कुलु अच्छा छुटियूं आहिन न अञा त ॿारनि जूं?
हा हिकु हिकु जुलाई खां स्कूल आहिन न।
हा हिकु जुलाई खां खुलंदा आहिन।
मां दिल्लीअ में।
अच्छा दिल्लीअ में हा त दिल्लीअ में बि बरसातूं त अञा पयूं ई न आहिनि न हिन दफ़े त?
न हाणे ठही वियो ठही वियो आहे वेदर। मौसमु ठही वियो आहे त। बस ईंदी हाणे भरी तहांजे
इंदी हा। न किथे सॼो जून त ॾिसो खत्म थी वियो आहे चोवीह पंजवीह तारीख़ अची थी आहे अञा त कुझु पतो ई न आहे हिकु
मुंहिंजी मम्मी चवंदी हुई की सतीं जून खां मिर्ग लॻंदो आहे ऐं मीं शुरू थींदो आ।
हा।
पर अञा तते मींहुं पियो कान्हे पर गर्मी थोॾो सी घट थी आ। जीअं थोॾो मौसम हो आहे न बादलनि वारो। झुड़- झुड़ जीअं झुड़- झुड़ आहे न तीअं थोॾो गर्मीअ में त थोॾो कमी थी आहे। तहां वट कीअं तहां वटि मौसम कीअं अथव?
असां वट बि अॼु ईअं थोड़ो आहे थदो बाक़ी कल्ह ताईं त ॾाढी गर्म हुई। कल्ह त बिना कूलर एसी जे वेही न पिया सघूं जाम गर्मी हुई। अॼु थोरो सुठो आहे अॼु थधो थधो आहे थोरो इअं बादल थियनि था थोरो हवा में बि थध कार आए थोडी।
जयपुर में त वधीक गर्मी आ दिल्लीअ खां।
हा गर्मी त जामु आ पर छा कजे हाणे गर्मी जो हा अछछा कजे उहोई आन प्रकृति जे खे त असां कुछ करे नथा सघूं न प्रकृति जे हिलााब सां हलणो ई पवंदो।
बि ज़रूरी गरमी न ज़रूरी आ फसलुनि लाइ जेकी फसलूं उगनि थी पयूं केॾी फसलूं हूंदियूं आहिन उहे गर्मी जे मौसम में ई उगंदियूं आहिन अगर गर्मी न थिए मींहुह पइजी इ वन त ॾाढी शयुनि लाइ गर्मी जेको अचे थो न जेको मौसम कुलेशन आहे इहो हर शइ पंहिंजी पंहिंजी हिननि लाइ न मतलब ज़रूरी आ मतलब काई शइ ईअ बे कार में कान्हे अगर मींहं प एं नथा, उह बि पंहिंजी जॻ लाइ ज़रूरी आहिन, अगर स उहो बि पंहिंजी अल, अल ज ज़ररी आहे जेके
बिल्कुल प्रकृति त सॼो ठाहे रखियो आ न, हा उहे त भॻवान पंहिंजो चक्कर ठाहे रखियो आहे, हीअ त अॼुकल्ह सॼी ग्लोमंग वार्मिंग थी वई आहे, जो माण्हू ॾिसो वण कटे था छॾनि। अ जेकी बि आहिन हरियाली किथे। किथे कान्हे त बरसात नथी पए, बारिश जो पाणी नथो रुके। किथे किथे ॾिसो त अ पहाड़नि ते ॾिसो त छा त अॼुकल्ह भीड़ लॻी पई आ। हर कोई उचे पहुचे थो, त उते बि एतिरो पॉल्यूशन थी वियो आहे।
उते बि गर्मी थव, हाणे मुंहिंजो कोई जानकार वियो हो हुते म मसूरी देहरादून चईं उते बि गर्मी हुई चई क्राउड एॾो हुयो। पॉल्युशन पॉपुलेशन एॾी थी वई आहे हुते बि त ॾी हुते बि हेएॾी।
हा त पॉल्युशन थींदो, त गर्मी थींदी न।
हा।
जिथे पहाड़नि ते ॾह माण्हू वञनि ऐं, उते अॼु सौ माण्हू पहुचनि था त कार्बन डाइॉक्साइड, निकरंदी निकरंदी मरी न केॾां वेंदी, किथां ऑक्सीजन मिलंदी हुते ॿुधायो?
उते त नॉर्मल तव्हांखे थधो मिलंदो, हीअं पीक सीज़न में वञो त उते बि भेड़ चाल गर्मी आ।
गर्मी, गर्मी जाम गर्मी आहे, भई त उॾ चऊं था न असां। क़ कुदरत जे हिसाब सां हलूं नथा, तॾहिं त असांखे इहो सब।
पॉल्युशन ॾिसो असांजे, दिल्लीअ में त एॾो पॉल्युशन आहे। एॾियूं गाॾियूं आहिन। मतलबु इलैक्ट्रिक गाॾियूं अची वियूं आहिन उनखां पो बि पॉल्यूशन में काई कमी न आई आ। हर माण्हू पंहिंजी हिकिड़ी, अलॻि गाॾी खणी करे ऑफिस, जे ॿार अलॻि कॉलेज वञ था कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो वग़ैरह यूस करे ख़ुश कान्हे। सभिन खे पंहिंजी प्राइवेसी कमफट खपे।
प्राइवेसी कमफर्ट त टाइम बि बचे थो न हर कोई सोचे थो मां बसियुनि में धिका खायां त जंहिं वटि आहे पैसो, उहो सोचींदो मां छाजे लाइ बसियुनि में एतिरी देरि धिका बि खाण टाइम बि एतिरो पहिरीं निकिरा घर खां, मूं वटि आहे त पो मां
बस हूजे हले त उन रोड ते ईंदी न, ट्रैफिक त कार वारे खे बि फेस
पर हाणे ट्रैफिक हा, पर उहो थींदो की बस त रुकंदी, रुकंदी थी वञे। त टाइम थोडो वधीक ई तो वठे, पंहिंजी गाॾी में उनखे सहूलियत लॻंदी निकिरी वेंदो भई बीहंदो कानि त किथे। पर हाणे इहो ॾिसो केतिरो हींअर हलायो हुअनि की भई हिकु कार में हिकु माण्हू वञे थो इएं न करे पंज छह माण्हू गॾिजी करे हिकिड़ी गाॾी में वञनि त ॾिसो उन सां बि बचत थींदी पॉल्यूशन बि घटि घटि थींदो पेट्रोल जी बि बचत थींदी। केतिरो सभु सरकारूं बि हलाइनि थियूं पर असां केतिरो ता फॉलो कयूं। ग़लती त ॾिसो माण्हू पाण ई कंदो आ न। पो वरी पोसींदासीं की भई हीअं न थियो उअं न थियो त भई असां ॾिसूं असां केतिरो फॉलो कयो आ सभु शयुनि खे असां त कुझु फॉलो वधीक कयूं नथा, त पो परेशानी बि असां के थी अचे।
न पर सभु को अॻरि पंहिंजी ज़िम्मेदारी सम्झे न त फ़र्क़ ज़रूर पवंदो।
हा
अॻरि कोई शल भई हो नथो करे त मां बि न कयां। हो पंहिंजी गाॾी कढे तो त मां बि गाॾी कढा, हो अॻरि वण कटे तो त मां बि वण कटियां। त पो असां बि हुननि जी गिनती में अची वियासीं त कुझु सुधार त थींदो न इएं। सुधार करण लाइ पहिरो क़दम असांखे पाण सां खणणो पवंदो आ। त पो असां ॿिए खां उमीद कन कंदासीं, की ॿियो बि असां सां गॾु हलण लाइ तैयार आ। असां पाण त हुन शैए खे असां सुम्ह पिया आहियूं सुबुह नवे वॻे अऊं ॿारन खे चवंता सुबुह जो छहें उथो। त ॿार फॉलो कंदा असांजी ॻाल्हि?
कंदा ई कोनि, त उवोव
असांखे सुबुह जल्दी उथी करें ॾेखारणो पवंदो की असां उथिया आहियूं त हाणे तहां बि उ थो न, त इएं ई पूरी समाज लाइ बि इहा ई शहे, इया ई पूरी शइ समाज लाइ बि लागू थिए थी पई, अॻरि असां शयुनि खे सम्झऊं ता ॼेको अॼुकल्ह जी सिचुएशन हले ती वी ग्लोबल वार्मिंग वग़ैरह उहा स सम्झऊं ता उन शइ खे बचाइण जी कोशिश कयूं ता। त जीअं असां कदम बढ़ायूं ता असां सां गॾु ॿिया बि हलंदा पो असांखे ॾिसी ॾिसी करे।
बिल्कुलु त करणो करिणो त पाण खे घर खां ई शुरुआत आ न, घर में कंदासीं त ॿार ॾिसंदा ॿार कंदा त किथे ॿाहिरि वेंदा त उहे उन्हनि खे बि चवंदा अॼु जॻह जॻह ॾिसो कैम्प ता लॻाइनि ॿार कैम्पनि में वञनि था। उते हुननि खे सुबुह खां उथारीनि था न भई तांखे ट्रेकिंग ते वञणो आ, तांखे हिन कमु ते हिन बजे पहुचणो आ, तांजो रोटी जो टाइम इहो फिक्स आ। एतिरे वॻे ताईं तव्हांखे कंपलीट करिणो आ, वापसि तव्हांखे हिन जॻह वञिणो आ। अॼु ॼेके एयर फोर्स मिलिट्री वारा माण्हू आहिनि उन्हनि खे छो पाण चवंदा आहिनि अनुशासीत आहिनि। त उन्हनि खे बिल्कल टाइम टू टाइम उहा ट्रेनिंग बि मिलंदी आहे। ऐं उन्हनि खे उन टाइम खे पूरो करे। हुन टाइम सां हलणो पवंदो आहे। असां ॿारनि सां छा था कयूं? नथा मञनि न त छॾे था ॾियूं? हल छॾ हींअर नथो चए का ॻाल्हि कोन्हे थकियल आहे। छॾ छॾ, अध कलाक सुम्हे पियोजे। रोटी हींअर नथी वणेस, पेट भरियल आहे। हाल, हाली तूं इहो खाई वठि, पो पोट खाइजांइ आराम सां। त, पाण-पाण सां बिगाड़ूं न हिनननि शयुनि खे। थोरो-थोरो, लॻे इहा ॻाल्हि नंढी सी थी। पर इहा नंढी ॻाल्हि वधंदे वधंदे पोइ ॿारनि जी उहा अॻिते उअं ई हलंदो वेंदो आहे। की भई ठीक आहे। असां पोइ करे वठंदासीं। त असां थोरी सी